की हाल चाल छै सखी बड़ दिन बाद हमरा आर के अहाँके मोन पड़ल
नय नय सखी हाल चाल भी ठीक छै आ मनो रोज करै छै लेकिन की करूऔरत जातमे जे जन्म ले ले छि ओकर भोग भोगे छियै बुझलो जे आल माल जाल के जे भगवान जी हमरा देलखिन ने ओकरा सम्हारे छी नहवाबे छी छियै खिलाबै छियै पिलाबै छियै आ अपन बाल नोचवाबै छियै सबटा काज हम करले छियै ओकरे संगे मे हा
एहन नय कहू जेना देखू जे कंगाल से जंजाल नीक छै
ऐय नय बुझलो बहिन हम शिकायत कर कत करे छिय हम तऽ कहे छियै कि भगवान जे हमरा जान माल आऽ तऽ भगवान जी के देने कोनो शिकायत छै नय भगवान जे देलखिन हैं हमर शोभा बढ़ाबै लगी देलखिन हैं हम हुनका स शिकायत नय छी हम हुनकर जय जयकार करै छी एहन नय बुझियो अहाँके बुझै मे गलती भेल छै हमर बोलै मे कोनो गलती नय भेल
सखी हमरा अर के तऽ बुझै में गलती भेल छै
अहाँ हमर टोन नय समझलियै तऽ अहाँके गलती ऐछ न कि हमर गलती नय छै हम तऽ कहलो कि हमरा अहाँक बड्ड याद आवैय लेकिन की करू माल जाल जंजाल सब के सम्हाल के आ तखन फिर कॉल करै मे कहै छै अभी सब सुतल बैसल छय हम नीक स एकदम उठल छी कोनो काज नय कएले छी तऽ हम सोचलो कि चलू जब उठतै बच्चा सभ तऽ काज करल जाए सबटा मिल जुल कऽ करबैह ह सब चीज के टाइम भेटैत छै सखी खाली अपन लोक से बात करय के टाइमे नय भेटै छै
ई तऽ अहाँ नीक कहै छी सखी जेना हमहुँ एही दुख से दुखी छीय
ऐह दुःख नय कहियो सखी एकरा दुःख नय कहल जाय छै जानै छियै तऽ तब एहि लेल आदमी केते एतना पत्थर पानी पूजै छै से नय बुझै छियै ए देखियौ ने जेकरा नय छै से देखियौ ने पत्थर पानी पूजै छैय की भगवान कोना के एकोटा दे देथिन कि हमर अचरा खुलै कि हमर ई कहियो कि बदनामी से छुटकारा भेटे आ ओ के सुख के सुख लेत आदमी
ई तो अहाँ नीक कहै छिऐ सखी जेना देखू ने तऽ हमे तऽ मने हमरा अर के भी घर मे ऐसे तऽ सबके नीके सुखे खे भगवान दे देलखिन जेना हमर जे छोट बहिन छै छै न सेकरा आर के शुरू मे बड दिक्कत भेल बड हमनिओ पत्थर देवता पूजले छियै तऽ ई दुःख हमे भी बुझे छियै आ भगवान नीक नीके सुखे एकटा दे देलखिन आ एकटा ओर देबेवाला हखीन आ भगवान निके सुखे एकटा ओर दू से तीन कऽ देत
पूरा कऽ देथिन बस भगवान के एहि कर जोर कऽ माँगे छी हँ
पहिला नीमन से एगो बेटी भऽ गेल अब एगो नीमन से बेटा भऽ जाय तऽ परिवार ओकरो पूरा भऽ जायत
हाँ देखियौ एकटा तऽ ई गप छै कि हमसभ के अभियाे जे समाज छै ओकरा मे कनिक बेटा के तनिक ज्यादा माय ई छैय मान पा दान होबे छै हमरा सबके कहे से किछ नय होइ छै देख केओ करै तऽ कोइ नय छै ने बेटे करै छै ने बेटिए करै छै आब जे ई सोचै कि आदमी चलते ते कि हमरा बेटा करत कि बेटी करत तऽ ई बुड़बकइ छै आदमी के
आ जेना ई महगाई मे भी सखी दू गो तीन गो चार गो पैदो कर लेबे से ना होवै छै सखी सबके तो निमन से समहारोह के तो पड़े छै पढ़ाबे के लिखाबे के
ए सखी देखियौ एकटा ओर गप कहू अहाँके हमी सब ई सब सोच सोच छियै समाज मे आओर लोग छै से देखियौ हम तो नाम नय लेबै अहाँ समझदार समझए जबाई लेकिन देखियौ उ सब कहै छै कि ई सब भगवान के देन छै एकरा रुकबाक के नय चाही आ देखियो दिन ब दिन ओ सबके एकदम जनसंख्या बढ़ल जाया आ हम सबके घटल जाया
हँ तऽ देखू ने जेना ओ कहल जाइ छै कि व ओ अल संख्यक छलथिन से आ बहुसंख्यक हो जा हो रहल छथिन
तब तब ई सोच जानै छियै हम सभके बड्ड खराब छै आ आ कोनो का लोकके उम्हर पर पैसा नय छै खूब पैसा रहै छै
न सखी ओ कहऽ के बात छै देखो जेितना कुरीति छै चाहे जेितना अ म नीमन काज जे नय छै से सभ उ सभ करबे करै छै न जेना ओ की कहब अहाँ छो छोड़ू अभी गपे छोड़ दो यहाँ बोले के कोनो बाते नय छै ना हम बोल पायब आ ना अहाँ सुन पायब
हेलो ए सखी एकटा हमरा ने कॉल आबै छै ठीक छै हम अहाँके कॉल करै छी
ठीक छै जेना फुरसत होय तऽ कॉल करब अहाँ
हँ हँ हँ सखी ठीक छै